हेलो नमस्कार
नमस्कार कहाँ छी अपने
हम तऽ अहाँके घरे छी अपना आओर बताबै छी ने अहाँके कहाँ छी
हम छियै अभी अपना रूम मे छै
ओ आओर बताबै छी अहाँके खाना भऽ गेलै
खाना अभी न भलै।
ओ अहाँके पढ़ाइ लिखाइ सब नीक से चलत छै न।
सब चलै सैनिक से
री बारिश बर्खा भए छै होइ छै
आँ
बरखा होइ छै यहांके ओड़ी
न अभी बड़खा न भय छै
हमरा ओरी तऽ बर्खा होइ छै
जोर से
हँ जोर से
वहाँ पटना मे रहै छै ने तऽ बर्षा देखे के न मिले छै
ओ आओर बताबै छीयै यहाँ के पढ़ाई लिखाई यहांके कोना क्लास कोना कक्षा मे छियै य अहाँके
बारहवी मे छै हम
हूं
अहाँके अब
बाजू बाजू
अहाँके कहाँ छै अही
हम तऽ अहाँके घरे छियै बोल बतेलियै न
घरे छियै तऽ घरे निकल के घूमै छियै बाहर मेघ मे
बारिश मे मोबाइबा भीज जाइ छै खराब हो जाइ छै
मोबाइलबा छोइड़ देय छै बाहर ओकरा बाद जा के घूमेै छै
तऽ बाहर छोड़ दै छैै त बाहरो तऽ भीजै
नय अन्दर अन्दर छोड़ देै छै ओकरा बाद नहाय छै जा के
अच्छा तऽ बात कर के जाइ छै ने एना ओना होबै कल पर नहा ले छियै
ओ भी बात छै तऽ अभी बारिश के पानि बनिआं छै कि खराब
आँ
बारिश के पानि बनियां होए छै कि खराब भए छै
बारिश के पानि मे तऽ नहिए नहाय के चाहे छै काहेकि बहुत जादा पोल्यूशन हो जाइ छै ऊपर बादल मे एन एच सी एल मिल जाइ छै फेर सलफ्यूरिक मिल एसिड मिल जाइ छै सब मिल जाइ छै तऽ खराब पानी बरसै छै ओ ओहिस न नहाय के छै बहुत पोल्यूशन मिल जाइ छै
अहाँ अहां अहाँ कोन नम्बर पर फोन कयले छियै
हम पुरुषोत्तम कुमार बाला पर फोन कयले छियै
नाम ब नम्बर बोलय छी नमबर कोन डालनेे छियै
नम्बर हम डाले छियै ओहे सन्तानबे सात सए उन्नैस
तऽ उ मोबाइल पर फोन न जाइ छी अहाँके
जाइ छी न कले छी न
उ छोटका मोबाइल पर फोन न जाइ छियै
न जाइ छै ई छोटका मोबाइल प
तऽ इ यहां के बैंक डिटेल्स चेंज ना होई छै
अभी ना होइ छै हम अहाँके बता देबै बता देबै छै
अहाँ अभी गेल छियै बाहर बाजार घूम के आ गेल छियै
हँ आ गेल छी
कितना देर मे काम हो गेल छै
आज काम न भइल छै कहलै छै कि आज भीड़ छै कल आय छै तऽ काम हो जाइ छै अहाँके त कल जाइ छै तऽ हो जाइ छै आज भीड़ बहुत रहल छै न
चौके पर दोकान बैंक छै
न एगो हमरे पड़ोसी छै ने ओकरे दोकान छै राम बाबू सिंह से
ओकरे दूरा पर जाइ छै त कहैय छै। बिहान आब आबैके छै त हो जाइ छै।
ठीक छै, ठीक छै, अहाँ के भोजन भेलै
हँ हमर भोजन भ गेलै।
ठीक छै, त त अहाँ के बउआ आउ घूमे
हँ हमे खाली आउ घूमे अहाँ के ना आउ
अहाँ इहाँ अबे य इहाँ बहुत घूमे वला जगह छै।
हँ त एतहु बहुत घूमे वाला जगह छै अहाँ के तऽ एबे ने करय छी इ अहाँ के त बड़ा झूठ बोले छी हम कहे छी अहाँ के आउ त अहाँ से कहले रहि कि आइम। आम खााय आ तऽ अहाँके न आबे छी, तब हम
छुट्टी न छुट्टू न मिलै छै।
हँ छुट्टी छुट्टी मिलैत छै, त अहाँके ऐबे नय करैत छियै। आ छुट्टी खतम हो गेल त आब काइल आबि
त अहाँ एने आउ एने अहाँके वाटर पार्क घुमा दै छै सबसे बड़का।
अहींके घुमू हम अहाँ के बुलाबे छी त अहाँ न आबै छी त हम काल्हि आयब रही
ना छै।
हँ अहाँके ओरी हम गेल न छी। त अहाँके हम कहे छै आबे लए त अहाँ के अबे ने करै छियै भाव खाय छी।
छुट्टी मिलय ना छै।
ह्म्म छुट्टी ना मिल
अच्छा छओ महीना बाद त घूमय के छै
हम्म छओ महीना ने होइ छै छओ महीना मे हम घरे रहबै की कहाँ जाइ छै कोनो ठीक छै।
कहाँ अहाँ जाइ छीय अहाँ के त घरे से सब काम होइ छै।
हमरा इ करे के भी छै कम्प्यूटर साइंस करे के छै पढ़ाई लिखाई करे के छै त जाइयो।
कम्प्यूट -कम्प्यूटर साइंसमे कुछो न होइ छै।
सभ होइ छै ए आइ इंटेलिजेंस सीख लै छियै तऽ बहुत ओमे टाका मिलै छै बहुत छै। हमरा सब सोर्स हमरा सब सोर्स पाइ भी छै सब हो जाइ छै।
पैरवी छै अहाँके लगा देबहीं
बहुत छै
अथी कोन कोन छै यहाँ के जान पहचान के
हँ बहुत छै हमर दोस्तो छै जन जर्मनी मे छै ओहो कहै छै हमरा के ओ दिन रात भर दस बजे से ले के बारह बजे तक ओकरे से बात होइ छै सब डिस् आकर्षण करै छै ओकररा से सब उ गहन बात करै छै तऽ ओ कहै छै हमरा के कि ट्व्वेल्थ बाद। पचहत्तर परसेंट नम्बर आ जाइ छै ने साइंस मे। तऽ हम जर्मनी जा सकै छियै जर्मनी मे जाके आ कॉलेज मे पढ़ाई कर सकै छै आ वहाँ कॉलेज मे पढ़ाई करके द करते दौरान जर्मनीये वला काम दै छै ओहिमे कामो करबाबै छै पढ़ाइयो करवाबै छै लैंग्वेज सिखाबै भाषा सिखाबै छै जर्मनी के बहुत नीक छै काहेकि जर्मनी के जी डी पी गिरै छै ने तऽ उ अलग अलग फोरेन कन्ट्री से बच्चा मंगा के ओकरा के पढ़ा लिखा के आ अपन देश मे रखै छै काम करवाबै छै आ सिखावै छै अलग अलग काम तऽ ओ बहुत नीक काम छै तऽ ओ अहीं पे जाय के सोच छी तऽ ओल ला हम कोनो पढ़ाई लिखाई ई सब करै छी ताकि टाका मिल सके कोनो काम उम घर उर बनवा के जा सकै छै सब उ सब चिन्तित न रहै छै तब
अहाँ जवारी खेबै
हँ उहे ठीक छै उहें हमर दोस्तो रहै छै तऽ आराम से चल जाइ छै
तऽ जर्मनी जा विजा कहाँ से एऔते यहाँ के
सब बन जेतै उहे देवे छै सब स्टूडेंट ला पासपोर्ट सब बन जाइ छै
पासपोर्ट बनेय मे बहुत टाइम लगै छै
तऽ टाइम छै न अभी दू साल छै तऽ दू साल थोड़े न लागै छै पासपोर्ट बनै छै
तऽ अहाँ अभी अप्लाई क दियै
हँ अभी हो जाइ छै कोनो दिक्कत न छै ओ कहै छै खाली अभी पचहत्तर परसेंट ला देबै ने तऽ ओ अपने सब बनवा दै छै ओ कहै छै
जर्मनी वला
हू दोस्तो वा
दोस्त बना देतेै
हँ उहे सब बना देतै
अ् तऽ पचहत्तर परसेंट ले आबै तऽ वहाँ पे रहै के खर्चा के अपना से उठाबैके पड़ते
एगारह लाख रुपआ लागै छै जाय आबै मे सब फीट उट वहाँ पे सेटल होय मे सारा खर्चा ले के एगारह लाख रुपआ लाग जाइ छै ओकरा बाद ओ सब अपन दै छै
अहाँ एगारह लाख रुपआ देबै
हँ ओकरा बाद हम कमबै ओस चार गुना
हूं
बहुत पैसा छै वहाँ के एक सए कमबै तऽ ईहाँ के होतै चार सो
ठीक छै ठीक छै दोस्त कहाँ के छै अहाँ के
एतही के रहै छै तऽ ओहो पढ़ के जाय छै जर्मनी चल जाय छै ना तिहारी के छै
मोतिहारी मे अहाँ के दोस्त से कैसे मुलाकात भेल छै
मोतियारीमे हम पहिले पढ़ि रहल छियै ने अ मंगल सेमनरी मे ओहि मे दोस्त बनले छियै बहुत नीक दोस्त छै
उ
बहुत पढ़ै मे उ तेज रहल छै हमरा से सीनियर छै
कहू तऽ अहाँ जर्मनी जाय के प्रोग्राम बना देल छियै
हँ बना लेेबे छियै लेकिन अभी न जाइ छै अभी टाइम छै अभी ट्वेल्थ कऽ लेबै बाद मे जाइ छै तऽ हमरा टाइमो मिल जाय छै औरो नीके भए छै कि अच्छा नम्बर ला सकै छै
एगारह लाख रुपआ दै छै
हूं तऽ का करबै देबहे के पड़ै छै
ह तब अहा के सबसे बढ़िया खाना कथि लागै छै
हमरा तऽ सभसँ नीक खाना लागै छै दाल चा दाल भात फेर आलू मटर आ पनीर के सब्जी लागै छै फेर सलाद लागै छै फेर चटनी लागै छै आ नमक मारचा लागै छै ओहि से सबसे नीक हमरा खाना लागै छै नून मर्चा रोटी
नून मर्चा रोटी सबस नीक खाना अहाँ
हँ सभ से नीक खाना लागै छै हमरा अहा के सबस नीक खाना कोन लागै छै
हम खाइ छै खाली सब्जी
अच्छा खाली सब्जिए खाइ छै अहाँके आ अहाँके बहुत जादा
अऔंगुरी से बोर बोर के सब्जी खा लै छै
हम पता छै हम कैसे खाय छियै हम मुर चिकन के लेग पीस के फोटो घींच लै छै आ सुखल भात पर रख के आ ओहिमेस तै तै खाइ छै फोट देख देख के
हम तऽ फ ओहो न खाय छै हम खाली आँख बंद क के सपना मे खाइ छै
ओ चलै छी अहाँ से बात क के नीक लागल फेर कभी समय मिली तऽ अहाँ से गप सप करब नमस्कार धन्यवाद